हँ की करै छी
बस ऐसे ही बोसै छियै अहाँ बताउ की करै छी अहाँके
हँ हमहूँ ठीके छी बैठल रहली हेँ तब सोचली जे अहाँसँ तनिका गप्पशप कर लिउ ओहिी लए हँ इल फोन कयली की खाना पीना भए गेल छै छै रात के
त बन रहल छै म ी घर आवल छियै ने हम एतऽ तऽहि मौसम बना रहल छै ह एने तनी आराम फरमा रहल छियै
ई बड़ नीक
आराम मिलै छै आ नहि तऽ हँ नहि त जेने जाउ हार डो लाव तब खउ
हँ तऽ तऽ ई अहाँ जे घूमे गेल छीियै मौसी घर मााय घर से तऽ बड़ नीक बात छै तऽ कही घूमे जायके
हँ यह हँ तनी सोचले छियै कि राजगीर उजगीर मे भी तनी मेल अलग अल छै तऽ राजगीर के मेला मे तनी घूमे के विचार छै तऽ कल बिहान बिहान निकलल जाय
हँ नहि एकदम ने भिनसारे उठके जैयै भिनसारे उठके जेबै ने तऽ ओहिमें की होतै यहााँ के जब हिंसारे चल जे भै यहाँ तऽ ओहिमेब अहाँके बहुत ज्यादा से देखू जे धूप खूब भी नहि लगत त धियिया पुता के अहँं लक
हँ दीदी तऽ ठीक है आहा के गर्मी त बहुत बढ़ल छै धूप खूब लगै छै
नहि नहि तऽ अहाँ करबै इहे काम करबै जे थोड़ा सा ने ई जब निकलबै तऽ धूप उऊप के देख के निकलबै धूप उप नहि होते तहिे अहाँ निकलबै स धूप से बचा के बच्चा सबके जेबै एना तऽ पर्यट जगह घुमे ला मन तऽ बड़ा मने बच्चासभ छटपटा जाइत छै सुनैत छै तऽ हँ मा मााय चल चल हँ लेकिन अहाँ तनिका समय देख कऽ निकलबै तऽ राधे राधे मे की देखे जाइ छै प्रयः
राजगीरमे ने तनी मेला लगै छै ओमे आओर तनि एहिह होइ छै कि मेला आरमे पुण्य प्राप्ति करै खातिर कोई कुण्ड रहै छै ओकरा मे सुनले छियै हमरा आर के कुकुंड में नहाऐ से मोक्ष प्राप्त होवे छै ओर तनी हँ आऔर मेलामे भी रंग बिरंगग के तनि एने ओने के अ चीज मिले छै तनी मिथिलिलारर पेंटिंग उंटिंग हँ मिथिलल आर पेंटिंग मिलै छै तऽ वही पेंटिंग के साथ सा साड़ी उड़ी में भी खूब सुदर कारीगरी कर मिले छै है मि य
अगर मान के चलियो जे अहा जाय छीिये ते झूला उला में बच्चो सब तनिका घूम उम के खुश हो गेल की आ
लेकिन अभी एगो घटना भऽ गेल ने राजगीर मे हाल फिलहालमें झूले हँ बड़का आराम झू खलुआ लगल रहल छै ओकरा आर में एगो लेडीज चढ़ल रहल छै तऽ ओहो ने काजनी कैसे शुुरवार से उलट गय आ उलट के आधा मे लटक रहल छी त ओकरा आर के बड़ी मसक्कत करके फिर ओकरार के नीचे उतारल गेल छै हमरा बड़े बडर लगा छै झलार उलार मे बड़ी डर लगे छै हमरा के
ओ नहि तऽ हम जे कहै छियै जे अहाँ जाइत छियै ने जेना पर टकला सुनलियौ बेतिया बगहाँ के नाम सुनले होबै यहाँ आ नहि तऽ वाल्मीकि नगर ई ने प्चमी चम्पारण पड़ै छै आ नहि तऽ वहााँ एक बड़ नीक जगह छै वाल्मीकि नगर कर के छै उहो पर्यटक ह पर्यट टक स्थान मे बड़ नीक छै एतेक नीक छै जेना अहाँ जे वाल्मीकि रामायण के जे क किताब उताब जे रामायण लिखले छथिन से बाल्मीकिजीे के वहाँ उटिया उटिया बनल है जहाँ बैठ बाल्मीकी जी र रामायण लिखथिन जहाँ सीतााजी जाक रहल रहथिन बाल्मीकि जी के साथमे ओ सब ने वहाँ दे ले है नहि आ बहुत नीक जगह हय आ पूरा एकदम जहाँ जानू जे जंगल के बीचो बीच हय आर आर वहाँ पर अहाँ जे से फारी करब जङ्गलसँ फारी जे करब तऽ एतेक नीक लागत तरह तरह के जानवर देख वाल्मीकि जी के ह खुला ओ जे न घेराबन्दी मे नहि ज अहाँ के सिफारी गाड़ी में बैठा लेत जाली वाला में आजे में ले के जंगल के भीतरे भीतरे घुमाायत अहाँके तऽ उतरे नहि दै छै ओहीमे से अहाँकेँ कहत जे ई जे हए से बाल्मीकीजी के आस हैज सीतााजी रहल छथिन ई ज सीताजी खाना बनेले छथिन न से सबके संजोग के धायल है धरोहर हमर
ह ई तो सांस्कृतिक धरोहर रखल छै तब तऽ
आ मानू जे वहाँ विदेशी पर्यटक लोक भी अबै छै
हँ ई तो बहुत नीक राज अहाँ के देले छियै हमरा आर के त तऽ हम तो बाल बच्चा के ले के जरूर जाएबो वहाँ पे
अच्छा रूर जाब देखू एक तऽ अहाँके पर्यटक के पर्यटक घूमे के जगह हो गेल दोसर की हो गेल क बच्चा सब के अपन सभ्यतो बात
हँ अपन धर्म अपन संस्कृतिे पहचान हो गई
हँ तऽ ओहो सब बच्चा सब देखे लागल समझे लागल आ जेना जायब ने वहाँ एगो टाइम दिअ है वाल्मीकी नगर मे हँ ैम भी है ओहो बड़ी नीक लगै छै साँझके बेरामे जे अहाँ जायब की नीक लाइट जले छै चारो बगल पार्क बनल हई तरह तरह के लाइट जले छै बच्चा सब के खेले ला झूला उला हई आ मने ब ओ पर्यटक भ आदमी जाइ छै लेकिन जहाँ पर बहुत व्यवस्था ा रहै छी ने से जगह देखे में बहुत अच्छ अच्ाी बड़ नीक लगै छै आ जेना द दे हँ आ जेना देखू जे वहाँ रहै लए अभी अहाँके चिन्ता नहि
हँ व्यवस्था छै वहाँ पे रह
ह ब ब बड़ नीक व्यवस्था छै मने कमो पैसा के ल जा के घूम सक सकै छै बड़को लोक जा कऽ घूमि सकै छै होटलो हइ लॉजो हइ तऽ लॉजमे तनिका कम पैसाके लोक गेल
हँ
आ होटेल होटलमे त क क क जगह लेबू केला बैठेला लेकिन हमर राय है कि अहाँ एक बार जाउ अहाँ जरूर
न न हम जाएब एकदम कल ही जब म राजगीर से स्नान करे के निकलब ने तऽ अपन मालिक के कहब कि नहि तनी हमरा आर के ओहं घुमा दी ब
हँ आबू हँ हँ जरूर अहाँ कहब
प्रकृति के पहचान होइ तनी जानकारी होय
हँ नहि त अह ठीक तऽ नहि होतै न तऽ अहाँ प्रोग्राम बनाबे आ तनिका कैमरा उमरा साथ मे ले ले जेबै तऽ एक आध फोटो उटो खींच ले भैआहाँ
न न ओ तऽ आजकल के बच्चाे फैशन छै कहूँ जाय छै त तनी फोटो उ भीडियओ बनल बिना न अै छै त
आ देखू जे भी उ उ की होइ छै ने जे उ एगो यादगार भी बन जाय छै
हँ ई बात हँ
हँ आब जेना बच्चा सब बाद में देखलक ते बड़ खुश भेलकच माइ सङ्ग हम गेलेल रहे ते इहो स्थान घूम लेले छी इहो स्थान घुम ह घूम लेले छी सब बड़ा अच्छा लाग छै भोलेनाथ के मंन्दिर है ने
भोलेनाथ के मंदिर छै यर एगो ग्िलास ब्रिज बनल छै पर्यटन स्थल के नाम पे एगो ग्िलास ब्रिज बनल छै आऔरो घूमे में खूब नीक लगे छै खूब ऊचाई परे बनल छै वहााँ परे तनी घोड़ा गाड़ी ई सब भी चले छै ने तो बच्चा में उत्सुकता छै कि मम्मी तनी घोड़ा गाड़ी मे भी बैठत तऽ ओही चलते
अच्छा तऽ ओ उहााँ सुनै छियै जे एगो शीशा के ब्रिज जे है ओ हिलैत रहै छै कि चौबीस घं्टा
हँ वही गिलास वृ्ष जे कहै छीिय अहाँ
अच्छा अच्छा गिलास ब्रीज ओकरा कहै छै हँ ग्िलास ब्रीज कहै छै आ जेना पू ओ ऊँचाइमे छै
रोकक पबे भी बनल छै अ ओकरे लेबल मे ओ बनल छै ग्िलास ब्रिज भी
ह आ जे जे हम जानै चाहै छियै जे जैस कोइ जतै राजगीर आ चाहते कि हम तनिका अ रुद्राभिषेक करा दियै चाहे भोलेनाथ के कोइ तीज त्यौहार करा दियए तऽ वहाँ मंदिर मे पण्डा सब मिलै छै
हँ पण्डा तऽ मिलैत छै आर एकर परमिशन भी लेबे के पड़ै छै वहाँ पे पण्डा से बात करेके पड़ैत छै
हँ अ
सा दे फिर हू
हँ की की परमिशन लेबय पड़ैत छै
पड़ै छै कि हमरा आर के तनि रुद्राभिषे कराबे के रहै पं्डीजी तऽ अहाँ करबा देब तो अगर पं्डित जी कही क हँ करबा देब तऽ अपना जे खर्चा पानी के बाद रहै ओ पं्डीजी विस्तार से अहाँ के ल केदे दे क हँ ई ई सामग्री लगी आओर ई इतना दक्षिण अलगी फिर अपना बात विचार करके आओर अपन प्लान करल जाय ह विचार करल जाय कि हँ कहिय बात नहि कराबे क अ अहाँ सोच सोच रहेै
हँ हम सोच रहल छी अहाँ जा रहल छी ने तऽ अहाँ तनिका पूछि लेब तऽ लौट के आ हुआ ह तऽ नहि होतै न तऽ येी परर हम फेर पुछबै अहाँ पहिले जब जाइ छियै तब पण्डितजी से पुछबाइ कहबै जे एक आदमीे आबै वला छथिन तब हम फेर बात करबै अहाँ से ठीक है
हँ ठीक छै तऽ हम पूछिके अहाँके बतायब पं्डीजी का कहल रहल छै ठीक ने ठीक छै दीदी फिर तऽ
हँ ठीक ठीक अच्छा ठीक छै